नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार कोना छी
हम ठीक छै मित्र अपन बताउ
हमरो सब ठीक अछि आय हम भारत मे भ्रष्टाचार विषय पर विस्तारसँ चर्चा करऽ चाहै छी ठीक अछि
बिल्कुल मित्र
किछु दिन पहिले हम भारत मे भ्रष्टाचारक विषय पर एकटा विस्तृत रिपोर्ट पैली ओई रिपोर्ट के पढ़ी केे बुझायल जे भ्रष्टाचार केवल कानूनक विषय नहि बल्कि समाज प्रशासन आ देेश देशक विकास से जुड़ल एक गंभीर समस्या बनी चुकल अछि
बिल्कुल मित्र ई वास्तव मे बहुत महत्वपूर्ण विषय अछि अहाँ ई जे रिपोर्ट पढ़लहुँ ओहिमे भस्टरक बारेमे मुख्य रूपसँ की की बात लिखल छल
रिपोर्ट मे लिखल छल जे भ्रष्टाचारक कारण बहुत सरकारी योजना अपन पूरा लाभ समय योग्य लोक सब धरि नहि पहुँचा सकल
बिल्कुल जखन योजनाके लाभ सही व्यक्ति धरि नहि पहुँचैत अछि तऽ समाजमे असमानता आ असन्तोष दोनो बढ़ैत अछि
बिल्कुल रिपोर्ट मे बताओल गेल छल जे कतेको क्षेत्रमे रिश्वत अनियमितता आ अधिकारक दुरूपयोग घटना चर्चा कयेल गेल छै
बिल्कुल मित्र एहन गतिविधि केवल सरकारीक व्यवस्था नहि बल्कि आम नागरिकक विश्वास सेहो कमजोर भर जाे छै
बिल्कुल रिपोर्टमे इहो लिखल छल जे भ्रष्टाचारक कारण विकासक कतेको परियोजना समय पर पूरा नहि भेल सकल
जखन परियोजनामे अनियमितता होइत अछि तऽ सार्वजनिक धनक सही उपयोग नहि भर पाब अछि
रिपोर्ट मे लिखल छल जे शिक्षा स्वास्थ्य निर्माण आ प्रशासन जे क्षेत्र सभमे पारदर्शिकता आवश्यकता पर विशेष जोड़ देल गेल छल
बिल्कुल ई सही बात अछि पारदर्शता आ जवाबदेही बढ़ला भ्रष्टाचार कम करबाक सम्भावना बढ़त अछि
रिपोर्टमे इहो बताओल गेल छल जे ई समस्या केवल सरकारसँ नहि बल्कि समाजक सोच आ व्यवहार से सेहो जुड़ल अछि
बिल्कुल जखन नागरिक स्वयं नियमक सम्मान करैत छथि तऽ व्यवस्था सेहो मजबूत बनैत अछि
ह्म विशेषय तब सुझाव देने छलाह जे ईमानदारी जागरूकता सख्त कानून तीनू संजुक प्रयास अवश्य
बिल्कुल मित्र केवल कानून बेनौनाइ पर्याप्त नहि बल्कि ओकर निष्पत्त पालन करनाइ जरूरी अछि
बिल्कुल रिपोर्ट पढ़िकेऽ हमरा बुझाएल जे भ्रष्टाचारक देशक विकासक गतिपर नकारात्मक पढ़ाव छोड़ैत अछि
ई बिल्कुल सही निष्कर्ष अछि जते काम भ्रष्टाचार होयत ओतेक बेसी विकास सम्भव होयत
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक नागरिक के ईमानदारी के अपन जीवनके हिस्सा बनबाक चाही
बिल्कुल मित्र छोट छोट ईमानदार कदम मिलकर पेघ परिवर्तन आनि साकैत अछि
रिपोर्ट मे युवा सबके नैतिक शिक्षा आ जिम्मेदार नागरिक बनबाक मौत पर सेहो जोर देल गेल छल
बिल्कुल ई बहुत उपयोगी सुझाव अछि युवक पीढ़ी सही दिशा चुनत तऽ भविष्य आओर बेहतर बनत
बिलकुल अगला बार फोन पर भ्रष्टाचार पढ़बाक मुख्य कारण सबके बारे मे विस्तार से चर्चा करब
जरूर मित्र ई विषय पर गहराइसँ चर्चा करब बहुत आवश्यक अछि
हँ ई रिपोर्ट से हमरा भ्रष्टाचारक वास्तविक प्रभावक बारेमे बहुत किछु नव जानकारी भेटल
हमरो एहि चर्चासँ बहुत किछु सिखऽ लेल भेटल
हँ अगली बेर फेर एहि विषयके अगला भाग पर विस्तार से गप करब
बिल्कुल मित्र बिल्कुल कल्हि हम भस्टारक भ्रष्टाचारक विषयपर बहुत उपयोगी जानकारी देखेहलु आय ई बताउ अहाँ जे रिपोर्ट पढ़लहुँ ओहिमे भ्रष्टाचार बढ़बाक मुख्य कारणक बारेमे लिखल छल हमरा विस्तारसँ सुनबाक इच्छा अछि
बिल्कुल रिपोर्ट मे लिखल छल जे किछु स्थान पर सब पारदर्शिकता कमी अनियमन सही पालन नहि होयबाक कारण भ्रष्टाचार धीरे धीरे बढ़ैत गेल जखन निगरानी कमजोर रहल तऽ अनियमिताक सम्भावना सेहो बढ़ि गेल
बिल्कुल मित्र जखन व्यवस्था पारदर्शिता नहि रहैत अछि तो गलत काज करनेहार लोकसभके अवसर भेटी जाइत अछि एहि कारण मजबूत निगरानी बहुत आवश्यक मानल जायइत अछि
हँ रिपोर्ट मे इहो लिखल छल जे किछु लोक व्यक्तिगत लाभ के समाजक किस से उपर रख लेनी य एहि मानसिकताक कारण सार्वजनिक संसाधनक सही उपयोग नहि भए सकल
बिल्कुल मित्र जखन व्यक्तिगत स्वाद बढ़ि जाइत अछि तऽ समाज आ देशक दुनूक नुकसान होइत अछि ईमानदारीक कमी सेहो एक पैघ कारण मानल गेल
बिल्कुल रिपोर्ट मे लिखल छल जे किछु ठाम लोक सब नियम तोड़ीक के जल्दी काज कराबा लेल गलत तरीका अपनाबल छलाह जाहि से भ्रष्टाचार के बढ़ावा भेटल
ई बात सही अछि जहाँ नागरिक स्वयं नियमक पालन नहि करत तऽ व्यवस्था मजबूत बनय कठिन भर जायत अछि
बिल्कुल रिपोर्ट मे प्रशासनिक प्रक्रिया जटिलताक चर्चा सेहो कयल गेल छल कटेेको थाम प्रक्रिया बहुत लम्बा होबा कारण लोग सब गलत रास्ता चुन लगला
बिल्कुल मित्र सरल पारदर्शी असमय ब प्रकृतिया भ्रष्टाचार कम करबा मे बहुत सहायक होइत अछि
हँ रिपोर्ट में इहो लिखल छल जे जागरूकता के कमी कारण बहुत नागरिक अपन अधिकार आ कर्तव्य जानकारी नही रखैत छलाह
जखन नागरिक जागरूक होइत अछि तऽ ओ गलत व्यवहारक विरोध करबा लेल सक्षम बनैत अछि
हँ रिपोर्ट पढ़िक के हमरा बुझाय जे भ्रष्टाचार केवल एक व्यक्तिगत कारण नहि बल्कि कतेको सामाजिक प्रशासनिक आ मानसिक कारण सबक संजोग परिणाम होइत अछि
बिल्कुल ई बहुत सही निष्कर्ष अछि एहि कारण एकरो समाधान लेल सेहो बहुत आयामी प्रयासक आवश्यक होइत अछि
तऽ हमरा लगैत जे तक्निकल उपयोग डिजिटल सेवा आ ऑनलाइन प्रक्रिया बढ़ला से भ्रष्टाचार कम करबामे सहायता भेटी सकै त
बिल्कुल जखन प्रक्रिया डिजिटल आर पारदर्शी बनैत अछि तऽ अनियमितताक सम्भावना बहुत कम भरि जाइत अछि
ह रिपोर्ट मे यह सुझाव देल गेल छल जे विद्यालय से नैतिक शिक्षा आ ईमानदारी के संस्कार देबाक आवश्यकता अछि
ई बहुत उपयोगी सुझाव अछि जब बच्चा सब शुरूसँ सही मूल्य सिखा तऽ भविष्य मे जिम्मेदार नागरिक बनत।
बिल्कुल भ्रष्टाचार प्रभाव शिक्षा। स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था आ देशक विकास पर कोटा पड़ल। ओकर बारेमे विस्तार से चर्चा करब बकी
ओहि चर्चा एहि विषयके आओर गहराइसँ बुझि लेबाक भेटल।
हँ, हम आशा करैत छी जे भविष्य मे पारदर्शिता, ईमानदारी आओर मजबूत होय।
हमरो ई आशा अछि। ईमानदार, व्यवस्थाके देशक विकास मजबूत आधार बनैत अछि।
ई चर्चा से हमरा। भ्रष्टाचार, बढ़बाक मुख्य कारण से स्पष्ट रूप से बुझायल भेटल।
हमरो बहुत किछु नव जानकारी भेटल। एहि विषयमे चर्चा होयबाक रहबाक चाही।
बिल्कुल सही कहि दियौ। तऽ अगिला बेर एहि विषयके अगिला विस्तारसँ गप करै चाही।
बिल्कुल मित्र, भ्रष्टाचारक कारण बुझनाइ आ ओकर समाधान दिस बढ़वा पहिल महत्वपूर्ण कदम अछि।
अहाँ भ्रष्टाचारक कारण सभके बारे मे विस्तारसँ बतालू अभी बताउ अहाँ जे रिपोर्ट प दियऔ ओहिमे भ्रष्टाचारक प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था, आ देशक विकास पर कोना पड़ल। ओकर बारेमे की लिखल छल?
रिपोर्ट में लिखल छल जे भ्रष्टाचारक कारण बहुत सरकारी योजना पूरा लाभ जरूरत मंन्द। लोक सभके धरी समय पर नहि पहुँचा सकै। एहि कारणसँ समाजक कमजोर वर्गकसँ ही बेसी कठिनाइ। झेलल पड़ल।
बिल्कूल जखन योजनाक। लाभ सही व्यक्ति धरि न पहुँचाबै तऽ छै। तऽ सामाजिक असमलता बढ़ैत त छी आ लोक सभक विश्वास सरकारी व्यवस्था पर होमइ लागे त छै।
बिल्कुल मित्र रिपोर्टक, शिक्षा क्षेत्र मे बारे मे लिखल छल जे। जखन कतको स्थान पर अनियमितता होयइत अछि तऽ योग विद्यासिक सभके समान अवसर। भेटनाइमे कठिन उत्पन्न होइत अछी
ई बात सही अछि छै। शिक्षा क्षेत्र में निष्पक्षता बहुत आवश्यक छै। कारण एत छै। देशक भविष्य होइ त छै तऽ पारदर्शता कमजोर है तऽ प्रतिभाशाली, विद्यार्थी सेहो प्रभावित भहि सकैत।
बिल्कुल मित्र रिपोर्टमे स्वास्थ्य सेवाक सम्बन्ध सेहो चर्चा कयल गेल छल। लिखल छल जे संसाधनक सही उपयोग नहि भेटल। आम नागरिकके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा भेटबामे कठिनाइ भेटल।
बिल्कुल, स्वास्थ्य क्षेत्रमे पारदर्शिता आ जवाबदेही बहुत आवश्यक छै। एते कल गेल छोट गलती सेहो बहुत लोकक जीवन भरी। प्रभाव छोड़ सक त
बिल्कूल मित्र रिपोर्ट मे अर्थव्यवस्थाक विषयमे लिखल छल जे भ्रष्टाचारक कारण सार्वजनिक धनक उपयोग। प्रभावित ढंग से नहि भर सकल जहि से विकासक गति प्रभावित भेल
हू जझन सार्वजनिक संसाधनक सही उपयोग नी होयइत अछि। तऽ सड़क विद्यालय अस्पताल आ अन्य विकास। परियोजना सभ समय पर पूरा नहि भऽ पाबैत अछि।
बिल्कूल मित्र रिपोर्ट मे एहि लिखल छल। जे भ्रष्टाचारक कारण देशमे निवेशक सभक विश्व पर सेहो प्रभाव पड़ैत अछि। कारण पारदर्शी व्यवस्था निवेश लेल महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि।
बिल्कुल सही बात अछि। जतेक व्यवस्था निष्पक्ष आ पारदर्शी रहत, ओतेक आर्थिक विकासक सम्भावना बढ़त।
बिल्कुल मित्र रिपोर्ट पढ़िकऽ हमर बुझायल जे भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नुकसान नहि करैत अछि बल्कि समाजक नैतिक मूल्य आ विश्वासक सेहो कमजोर बना दैत अछि
ई बहुत सही निष्कर्ष अछि ईमानदारी, विश्वास आ न्याय ई तीनू कोनो मजबूत समाजक आधार होइत अछि।
बिल्कुल मित्र हमरा लागत अछि जे भ्रष्टाचार कम होयत तऽ देशक विकास गति और तेज भऽ सकैत अछि
हँ आदर्श व्यवस्था विकास रोजगार शिक्षा आस्वास्थ सब क्षेत्र मे सकारात्मक परिवर्तन आनि सकैत अछि
रिपोर्ट मे नागरिक सबके सेहो ईमानदार व्यवहार अपनाब आ नियमक सम्मान करबाक सलाह देल गेल छल।
ई बहुत आवश्यक बात अछि। केवल सरकार नहि बल्कि प्रत्येक नागरिकक जिम्मेदारी अछि जे ओ सही रास्ता अपना ओत
बिल्कुल एहि विषय पढ़िक बुझायल जे छोट छोट ईमानदार निर्णय ले से देशक भविष्य तो बदलामे योगदान दे सकैत अछि।
बिल्कुल मोन मे परिवर्तन सदिखन एक एक व्यक्ति सही सोच आ सही कर्म से शुरू होइत अछि।
बिल्कुल मित्र बिल्कुल अगिले बार फोन पर भ्रष्टाचार रोकबाक उपाय सकारात्मक प्रयास आ नागरिकतक भूमिका बारे मे विस्त तहन चर्चा करब
बिल्कुल समाधानक चर्चा ऐ विषयक सबसे महत्वपूर्ण भाग होयत
आशा करैत छी जे भविष्यमे देशक पारदर्शिता जवाबदेह ओ ईमानदारी आओर मजबूत बनत
हँ हमरो इहे आशा अछि ईमानदार व्यवस्था देशक समृद्धि आ प्रगति के मजबूत आधार होइत अछि
आजुक चर्चा हमर भ्रष्टाचारक दुष्प्रभावक बारे मे बहुत स्पष्ट जानकारी भेटल
हँ बहुत किछु नव सिखल भेटल एहन विषय पर लगातार चर्चा समाज के जागरूकता बढ़ेबा मे बहुत सहायक होइत अछि।
बिल्कुल मित्र काल्हि हम भ्रष्टाचारक दुष्प्रभाव ले बारे मे विस्तारेसँ बताउ आइ ई बताउ अहाँ जे रिपोर्ट पढ़ली ओहिमे एहि समस्याक कारण करबाक लेल सरकार प्रशासन आ आम नागरिक कि कि प्रयास चर्चा गेल छल
रिपोर्ट मे लिखल छल जे सरकार प्रशासनिक प्रक्रिया के बेसी पारदर्शी बनेबाक लेल डिजिटल सेवा सभक विस्तार कयले बहुत रास सेवा के ऑनलाइन कयल गेल जहि से नागरिक के कार्य कार्यालयक अनावश्यक चक्कर नहि लगाबय पड़य आ प्रक्रिया स्पष्ट बनल रहय
हँ मित्र डिजिटल व्यवस्था लगाल वेटुलसँ परदेशसँ बेहद अछि जखन प्रत्येक क्रिया रिकॉर्ड रहैत अछि तऽ अनियमितता क सम्भावना कम भर जाइत अछि
रिपोर्ट मे इहो लिखल छल जे शिकायत दर्ज करबाक व्यवस्था आ निगरानी प्रणालीे के मजबूत बनाओल गेल ताकि कोनो प्रकारक अनियमितता सूचना समय पर सम्बन्धित विभाग धरि पहुँच सकैय
जखन नागरिक अपन बात रखबाक सरल माध्यम भेटैत अछि तऽ व्यवस्था बेसी जवाबदेह बनैत अछि
बिलकुल रिपोर्ट मे सरकारी कर्मचारी सब लेल नियमित प्रशिक्षण नैतिक आचार संहिता आ जवाबदेही महत्व पर सेहो